लो खैली
हँ खाना आखनी खय
हँ चाह य
चा यार भहि न पहिल
एखन कतह एलखीन
ओ त रस्तामे सुहागपुरमे हँ सुतल छौ उपर कतऽ छै स्कूल हं
एंय
घर पर नंबर छह चालू कि सुचफ छ
छै चालू छै आथी
नहि होइछा
कलके क्या बजे तकमे चलि एबहिं कत्तऽ दऽ कऽ
हँ नाना पूत द क एबइ समस्तीपुर होयत
ह हँ नाश्ता अर बना कऽ लोक आयल रही की
औनहि आयल छलियौ
कुछो नइ लऽ क एलय आ रूम पर आब के सभ छै
भगन छै
आहा दुनू के रुचि आ कखनो कखनो सुनु
हं नो बजे न नो बैजे
तऽ आब ओ दुनू अखन अपने से खाना खाय आर लागतइ फेरु
बनाते खायते आओर की
हं राशन पानि आर सभ लयतै अपन किन कऽ
किन' क की लेते डायरी चालू कर छै डायरी पर लेतै
कभीस ओ
हू
ओ
गालू चालू कऽ के दऽ देने छियै सब जगह उं
ह तऽ ओतऽ टरेन आरमे कुछो मिले ने खाना खााय ले नहि मिले छै
भ गै आबय छै
ल लिहिन हं
आखन थोरी बादमे
हू मौसी से बात कली ये
तऽ आब करबो
आँ
आब करबै काल्हि कलियए रहे
हू
हू देखि न आब केना जेबई बुनी पूरा मेघ लागल चालू अय
रेन कोट नइ छो
अखन नइ न होइ छलै बुन्नी भिनसर मे नइ न होइ छलै
ह नइ तऽ रेनकोट साथे म रखबही
खट खट कने छै कान
हु
एते न कारी केने छै से अ जैबो कन्ना देखबै किनलिए हन नैय बै
हू दू तीन सै आर मे देते की ओसे महँगा दै छै
की जानी
खरीदबे न कलियै ओकर जिजा जी वला छलै उएह पेहेन लै छलियै शर्ट
कैरका बला
हँ
हूँ
हूँ
एहिमे हमर कहाँ देखबै छै फोन करयवला गै
देखबै तऽ
टाक्स नहि मिललौ हन
कथि हमरा ने किछ देलको छै न
एपो ऐप कऽ खोलि कऽ देखली हन
देखलियै रहै टिपलियै कहाँ कुछ देखाइ छै
टीपही तऽ
रुक बैक नइ हेतै की
कल कऽ अथी कऽ कऽ देखही न
बैक नइ होय छैय कैट जतौ फौन सीधा
ह नइ तऽ ओय एप पर जा कऽ टीप बीही ने तऽ एगो जे ओहि बेर सम कैलही रहे सब चीज
हां
छैइ तऽ ओहिके अलवा एगो और एतै
नइ हमरा मे एके गो छै वन बइ वन
एके गो
वन बइ वन हँ
ह तखन दुबारा नहि ए देलकै उएह देतौ न तऽ उएहमे देतौ पाँच गो टास्क कतौ पूरा करय लए
उएह मे बात करवीही पाँचगो से हँ
उ वाला एप जकरा लग रहतै ओकरे ल
अपने पाँच मार्ग छै
कते
हमर तोहर आ अनिल के आ कविता से
त चारे गो भलौ
एगो जीजा जी के छैय से
हमरा मोबाइल खरीदली घटिया खरीदा मोबाइल मे एप अथी प्ले स्टोर से एप लोडे न होइ छै प्ले स्टोर खोले छै तऽ पूरा हेंग करै छै मोबाइल स्थिरे नहि रहै छै
ककर मोबाइल
ऊं जे आनली लोन परसे
हय तऽ कुछ आओर कअने हेतौ
नहि उएह दिनसँ नहि होय छौ क करम पर जाके सब चीज कहाँ पर जाके करैइ छैइ ओहि पर नै होय छै
दोन अगन खतम मोने भेलला ने
हूं अभी तऽ देखियौ न
हँ
हूं आउरो सब चीज तऽ छै इहे नहि होइ छै ओहि दिना लोड करैत करैत रहि गेलियै नहि भेलै असथिर रहबे नई करै ह एते ने थरथराई जे भागह हइ ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा करैय ह बल
मोबाइल आर नहि भऽ रहल छै फेर नहि छै ओ अपना अपडेटो करैत रहै छै जल्दी सग अभीसान चल पैस अनील चाय आओर पीलकै
हँ पीलियै चाय बिस्कुट खेलियै दून आदमी
हूं
आ हूं ठीक छै त राखू
ठीक छै राखू
हां राखु